हैलो
हलो
हलो
हलो
जी राधा स्वामी
राधा स्वामी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
वेठा आहयू हाणें रो नेरन खादिसे।
हूं -हूं
हा बस हाणें ॿियो सभ ठीक आह। तव्हां खादव रोटी?
हा नेरन खादी आह। मंझन ठाहियूं पिया था खाईंदा देर सां आहयूं ठाहे रखखे छॾंदी आहियां मां।
हा। आ असां बि देरि सां ई खाईंदा आहियूं।
हा मां ठाहे छॾंदी आहियां पोइ देर सां जेॾी महिल मनु कंदो ओॾी महिल। खाईएॾा ऐन न।
हा।
हे छा तव्हां छा ठाहियो तव?
असां त नेरनि में चांहि कोकी खाधीसीं।
जी। जी।
हा बाकी मंझंदि जो हाणे ॾिसूं छा था ठाहियूं।
हम मां करेला सेर खाता हेन।
अच्छा।
नेरनि में चहरा हा नेरनि में। चहिरा डोढा पचायास ॾहीअ सां खाधास।
हा।
हम।
ईअ। ॿियो सभु ठीकु आ?
हम बढ़िया, बढ़िया।
वञनि था ॿारह स्कूल?
हा हिकु वियो आ हिकु घर में आ।
अच्छा।
जी जी।
हा मुंहिंजो बि बाबू हाणे वेंदो स्कूल।
हम। हम।
हा।
ॿियो।
ॿियो सभु ठीकु आ।
हम।
अॼु मौसम कीअं आऐ।
असां सान त बढ़िया आहे। न उसन बारिशा।
हा ईअं ई थधो मौसम आहे न।
हा। भई ॾाढी गर्मी थी वई हुई।
हा।
हम। ॿियो ॿुधायो। तव्हां छा कंदा आहियो घर में?
घर में ईअं ई कुछु बि मिलंदो आ सिलाई वलाई त ईअं कुछु कुछु कंदा रहंदा आहियूं।
जी, जी।
हा जीअ कुछु बि भई ठहिण लाइ मिलंदो आहे या केक वेक ठाहिण लाइ मिलंदो? त उहे बि कंदा आहियूं। हा जेको बि ऑडर मिलंदो आहे त कंदा आहियूं
त सतपुड़ा बि ठाहींदा आहिययो।
हा, हा, सतिपूड़ा ठाहींदा आहियूं न।
जी सी त संस्कृति
हा।
हा, हा।
सतपुड़ा सतपुड़ा ठाहींदा आहियूं। ऐ ठाहींदा आहियूं।
ठीक आह बढ़िया
हा।
तव्हांखे केर सेखारयइ?
असां त बचपन खां ई मतलबु उतां ई पेकनि मां ई सिखिया आयांसीं।
हु।
बचपन खां ई मतिलबु ठाहींदा आहियूं जीअं चाकोली वाकोली बि ठाहींदा आहियूं। हा। जेको बि हूंदो आह। हाणे बाबू चए पियो लडूं ठाहे ॾे।
हा।
बढिया त आई।
हा त वरी तबियत सई अॼु न पई लॻे न त चांस पई नथो पुसाए।
जी जी।
हा। त हिने करे वरी हाण छॾी छॾ पो वरी केॾि महल ठाहे ॾींदी माइ।
त आसे पासे वारा माण्हू बि ठाहींदा आहिन न।
छा।
ठाहियो था सपोड़ा चोपा
हा त उह ब ॿिए हंधि मतिलबु बॻल में ठाहींदा आहिनि उहे विकण लाइ मतिलबु कोई ऑर्डर ॾींदो थनि न त उहे मतलबु ठाहे ॾींदाथनि। जे भई चिप्स, चिप्स जी सीजन हुई त चिप्स कोई चए पियो त उहे ठाहे पई ॼान।
हा, हा बढ़िया न, बढ़िया न घर में करे
हा त कुझु कुझु जेको बि मतिलबु थींदो आह न त पोइ उहो ठाहे ॾींदा आहियूं।
जी बढ़िया तव असांइ संस्कृति आह वॾा ही वॾा नंढा हलाइन्दा आहिन
न न हिय जेकी पीड़ी आह ऐ असां जेको कयूं था त पतो न आहे की नंढा करनि था या न।
हा, हा सचाई आ ई ह।
असां त वॾनि खे ॾिसी करे असां बि सिखिया आहियूं न, हाणे अॼु जा ॿार व असां बि भई ठाहियूं था त ॿार अलाए अॻिते ठाहिनि था न ठाहिन पतो कान्हे।
हु, हु हो त आहे।
जेतिरो पुॼे थो करे था ॾऊूं ठाहियूं था।
हु इयो बि हुनर आह न।
हा वरी ॿार अॼुकल्ह जा वरी पढ़ाईअ में हिन में हुन में आहिनि त पोइ हुन में
हा हा। हैलो। हलो।
हलो।
हलो।
हा।
हा हा मूंखे लॻो कटिजी वई।
न न कटिजी न वई।
हा, पाणे ई कटजी वेंदी। न न न ॾिसंदा कयो। पो पाणे ई पो कंदव। तव्हां पंहिंजी कॉल पूरी कंदा कयो। हलो हा तव्हां पंहिंजी कॉल पूरी कंदा कयो।
हिक विच में अचे थी न कॉल त कटे छॾीमानि।
न न न कटंदा पाण ई उहो थी वेंदी आ कटजी वेंदी आ।
न असांजी न मतलब हो विच में उहा कॉल ईंदी आ न।
हा न न न तव्हां पंहिंजे कंटीन्यू हूंदा कयो, कॉल कोई बि अचे। कंटीन्यू हूंदा कयो तव्हांजी छा आवाज़ु बंदि थी वञे मां समझो कटिजी वई आ करे। न तव्हां पिया कंटिन्यू हूंदा कयो पाणे पाणे दुबारा लग लगाइंदुव, नंबर बिज़ी हूंदुव त। हा हा।
हा।
न ता ॿिनहिन तरफां पोइ फ़ोन कटजीें वेंदव त पो तव्हांजो ई नुक़सान आ न।
हा।
न तव्हांजो हुजे, मुंहिंजो हुजे।
हा कंहिंजो बि ॾिस सही आ न।
हा हा।
थी वियो कम कार थी वियुव? न न सही आ न। असां त पंहिंजी तरफ़ सां कोशिश कंदासीं न।
हा हा हा हा।
ऐं छा चइबो कमु वमु थी वियो माई आयव?
हा हिन महिल आई आ। त मुंहिंजो बाबू स्कूल मां आयो आ त चयंई मम्मी मूंखे फुल्को त पचाए ॾे।
अच्छा।
मां अचां पो खाईंदुम मां चयुमि ठीकु आ। हा ' ' ठीकु आ हा ॿार स्कूल मां ईंदो आ त उनखे लॻंदो आहें कि फुल्को खाऊं।
सुबुअ जो सवेल हली था वञनि ॿार त हुनन खे ॿुख थी लॻे न अचन था त।
हा हा वरी हिन महिल खाईंदो आ सॼो ॾींहुं न खाईंदो आ। केॾी महिल खादईं त खादईं बस।
हा पंहिंजा ॿार मूॾियूं आहिन न जेमल ॿुख लॻंदन त खाईंदा न मन पुॼनदुन त न खाईंदा।
हा हा वरी मुंहिंजो बाबू वरी मिठो शौक़ीन आ न कॾहिं भोरी खाईंदो आ, कॾहिं गुड़ जो लोलो खा चा जउ वे
अच्छा त उनमें शौंक़ीन आ।
' ' ' 'ठाहे ॾे मिठो
अउं मुंहिंजा ॿार वरी खाइनि ई नथा न मि ठो हिकु बार कॾीं कॿार चवंदा आहिन सूजीअ जो सीरो ठाहे ॾे,
हा उहो बि ठहंदो आ।
हा, बाक़ी न खाईंदा आहिन मिठो ज्यादा।
हा हो चवंदा फुल्के में मखण विझी ॾे।
हा ब्रेड में बटर ऐं मखण लॻाए ॾींदा कयोनि न।
हा, हो मलाई लॻाए खाईंदो आ हो।
अच्छा, हा, हा मखण या मलाई।
हा -हा, कॾहिं मिठो फ़ुलको चवंदो खंड वारो पचाए ॾे।
हा
चवंदो आ हिकु वेेले यो उहो ठाहे ॾे, त मां भी चवंदीआं हिकु वेलो खाईंदे ठाहे ॾींदीमय न त न ठाहे ॾींदीमय। बाक़ी टाइम जेकी रोटी ठहे ती न खाए करे, मिठो भी वधीक न सुठो कान्हे न।
न, सही कान्हे न मिठो भी। भई कंहिं महल मिठो खा कंहिं महल नमकीन खा।
हा, त हिक वेलो मिठो ॿधल तसि, हा हिक म हिक वेले मिठो ॿधल तसि।
अच्छा।
हा।
मतलब डेली खाईंदो आ हिकु टाइम मिठो?
हा, बिल्कुल हो कोई न कोई मिठो ज़रूरी तस हिक भेरो मिठो खाईंदो आ, बाक़ी ॿ टाइम कंहिं में रात दाल दाल चांवर कंदा आहियूं, त दाल चांवर खाईंदो, अगर न चवंदो त चवंदिमासि न ठाहे ॾींदीमें त वरी खाईंदो आ। इहो आ, हा- हा।
हा, ॿारनि खे वरी जेको वणेनि तो त उओ वरी शौंक खां खाइन ता न,
हा, मिठाई हूंदसि त चवंदो चकर भाटा मां आयल त न हूंदी आ। सिङंर जी मिठाई, वञो ता त मुंजे लाए हो वठी अचो हुं
अच्छा।
हा। और हे मुंझे घोट खे माज़ूनी वणंदी आ त चवंदा आहिन माजूनी नथा वठी अचो कुछ पो वठी चो ज़रूर।
ॿारनि खे भी हो सिंङर जी मिठाई वणंदी तन।
हा -हा। ॿियो?
सब ॿियो सब?
हा, असांजे वरी कटनीअ जी माज़ूनी ॾाढी फेमस आ।
हा, उतां जी सुठी हूंदी आ न।
हा, असां जे हि हिते छत्तीसगढ़ में,
मतलब, हा, ऊंअ ई मतलब रायपुर में भी सुठी मिलंदी तव।
हा, मां उतां ई न खाई ॾिठी आ। कटनी औं चकर बाटा जी खाधी आ। हा हा, कटनी जी मूंखे ॾाढी बढ़िया लॻंदी आ।
मतलब मुंहिंजो मुंजो भाउ वठी ईंदो आ न होॾां रायपुर मां त पो उहा मतलब सुठी हूंदी तस।
हा, हा।
त चवंदो आ इहा भी कटनी ई वांगे तई।
हा हा।
हा
हा, असांजे माताऊं भेनरूं भी आहिन ठाहण वारियूं। हम्म जंहिंजी जेहंखे जेके जेके वणे, हा हू वॾियूं वॾियूं ठाहींदियूं आहिन न, कंहिंजे कंहिंजे हथ में शेेरी हूंदी आ।
हा उहो त घर में भी ठाहिन था न बढ़िया।
हा असांजी सिंधी जेकी माताऊं भेनहे मस्तु ठाहींदियूं आहिनि जंहिंखे। हलो
ह सुठे हलो हा
जी, जी।
त वरी हाणे हिन महिल आई आहे मुंहिंजी माई कपिड़ा धोइण।
हा ह हा हा
तां धोता हुअव अॼु कपड़ा?
मांॼ त कल्ह धोई खाययां हां। अॼु सतसंग हो न असांजो, न सत्संग वंञिणो हो न अॼु मूंखे।
वयाव?
हा अॼ वई अम ॿाहिरां सत्संग आ। त वञिणो हो त कल लटा धोई छॾिया हा। हा तलंदो शाम ट्यूशन पढ़ाईंद आहे। शाम ट्यूशन पढ़ाईंदी आं, असांजो पोणे नंवें खां ॿुधर ॾींहुं बाक़ी आर्तवार हा ऐं पोणी नव ऐं आर्तवार ॾींहुं असांजो नौ पचीस सत्संग चालू थींदो आ।
अच्छा मतलब बई टाइम मतलब अलॻि- अलॻि।
हा ॿुधर ई, हा। ॿुधरु ॾींहुं पोणी नवे वॻे, जेंट्स वारा दुकान ते था वञंनि न।
हा त हुनननि जे करे जल्दी रखंदा हूंदा न
जी- जी, हुनजे करे जल्दी रखंदा आइन एं संडे ॾींहं त सभिनि जी छुट्टी हूंदी आहे।
हा छुटीूं हूंदी आ त आराम सां भई वंञनि अचनि।
हा हा र
हा
अच्छा ऐं खीचा पापड़ न ठाहींदा आहियो?
ठाहींदी आहियां लेकिन हाणे मतिलबु इहो तबियत जे करे नथी ठायां, पहले ठाहींदी हुयमि हाणे उहे न ठाहींदी आयां। हा पहले खीचा पाप पपड़ चवंदा हुआ त मां ठाहे ॾींदी मानि, हाणे मतलब नथी ठायां। हाणे त घर लाइ ई नथा पुॼाइनि।
हम ह
बाबू मुंहिंजो चए पियो ठाहे ॾे, चवांस थी नथो पुजेे तंहिं खां रेडीमेट वठी आ।